हेलो।
हँ हेलो।
तऽ ठीक छै, भाय आइ के हमर सबके टॉपिक छौ दोस्ती ठीक।
ठीक - ठीक छै।
तोहर सब सँ नीक दोस्त आयै तकऽ जिन्दगी में के बनलै या बता।
कीओ नई।
कओ न इस्कूल मे तखनो।
इस्कूल मे अगर कहिए मतलब स्टार्टिंग से कहिए या फिर मतलब। लास्टो मे
हँ मतलब ओवर ऑल पूरा ओवर ऑल पूरा मे त्र जे लागल हो सबस बढ़िया।
ओतेएक टाइम पर अमृतसध। अमृतसर दोस्त बोल रह केशव स अमृतसर जा। हँ जदा बढ़िया दोस्तइ होइ छै, टाइम पर ओ तैके बादमे धीरे- धीरे ओहो नै रहलै।
हूँ।
से सै पता नहि खेल बाकीओ। हँ मनमोहन स नै छय है बकी एखन जे छै से हमरा कॉन्ट्टमे जे। जे छै अभी हमर कास क मनमोहन भऽ गेल रऋतिक भऽ गेल। सालेश
हँ।
बर्गर के बाते हटाउ ह नई सबस दू बढ़िया दोस्त बर्गर सही म।
अच्छा - अच्छा हमर तऽ, पता छौ। क्लासमे। कोनो भी लड़की न कोनो भी लड़की दोस्त से जादा नीक हमरा तोहर सब के दोस्त। केतै नीक लागै छलै सही कहै छियौ।
मजा आबे छै, अरे देखी हमहुँ सही बते छी अगर एगो लड़का -लड़का मे रहे स्ती लड़का और लड़की मे जादा अंडरस्टेंडिंग लगै छै।
जादा हँ जादा नीको लागै छै समझ मे जादा एत ओय लड़- की लड़की में किछ ने किछ कैनको कतौ ने कतौ से जलानांत
जलन ई बात ई बात ई बात हम गोर केने छियै।
हँ लड़की मे भइए जाय छै कतबो तू किछ कहीं। कोनो ने कोनो बात पर एक दोसरसँ जलबे करतौ हूँ। और बता तोरा
सही -सही बतैयो तऽ जे लागल एकदम साफ तोहर हम देख दस्तीबला बात होय छैय तोरा हटाके राखै छियो साइड। तऽ हम ओ बात करै छी सब सँ- कियेकी ओ ए हँ एक सेवेन एट तक एट तक सायद हमहुँ नै चिन्है छेलियै। एज के जे छैे से बड़ एक सस सिस गाँव के छलै बगल के छलै। सैलेश सँ ओकर बात होय छेल्लै उ सैलस के कारण हमर ओकरा सुबम से धीरे धीरे बात हुअ लागल
नैय- नैय सुनही ने बर्गर के दोस्ती भेलौ तोरा हमरा कारण हमरे टॉपिक के बाद हमरे टॉपिक के बाद ओकर कनी जादा बर्गर के नामो आइब गेल छेल्ल क्लास मे
से पहिले भऽ गेल छेलै दोस्ती भऽ गेल छलै जे शैलस से बात होइ छेलै तऽ ओमहर खेलै जाय छेलियै। ओ बर्गर आबै छेलै तऽ बाद छेलेै कि हमर सलिसा सब बढ़ियां दोस्ती बर्गरे से भऽ गेलै
सैलेश हमेशा सँ कनि मतलबी छेल्लै तैंय दुआरे ओकरा ओ मतलबी छलै तऽ ओकरासँ हमेशा मतलब ओ अपनत मतलबे से काम करै छलै जादा
ओकरा ओकरा हम हमेशा एवाइड कऽ के चलेै छियै हँं छै तैयो ठीक छै नेै छै तैयो ठीक छै।
हूँ। और बताही लड़की मे तोरा के सबसँ नीक दोस्त लागल छलौ हम हमर तऽ बाते अलग छोड़दीही ओ हमरा बुझैजरय हम सब सँ नीक छलियौ।
भुट हँ तोरा हटा के कैह देतौ भुटिया नैय- नैय- नैय- नैय भुटियासँ बात होय छै। भुटियासँ से जादा बढ़िआँ छेल्लै रुचि।
अच्छा हँ ओकर नाम स-
हँ ओकरा सँ हमर दोस्ती बहुत बड़ियां छेल्ला एक टाइम कल्सा मे उठल छेल्ला बात जे हम रुचिया के पसन्द करै छियै। पसन्द कर छीयौ बेचारू साल भैर तक हँ अ- फेर बादमे लेकिन ई बात ई एलै जे नहि रुचिए हमरा पसन्द करै छेल्ला हम नै करै छेलियै।
अच्छा आ हमरा तऽ इहो सुनयमे एल छेल्ला ओ शुभमोके लाइक करै छेलै शुभम छलै।
नह ओतऽ घड़याबै छल्लै सुभम के
आ तोरा बुझल छौ अपना सब जेहो बात करेै छियै से कियो सुनतेै?
तऽ कही ओ-ह-ह-ह-ह
जे अपनासँ बात करल छीयै न जेना दोस्त यारी पर सब जेना अपना स के ऑडियो आबे छो, तेना केकरो ऑडियो जेते ई सब, आ ओ सुनते ई सब बात
तऽ बाबूल हँ तऽ मतलब, ई नहि ने एतै, के कहलकै।
हाँ, नहि -नहि से सब ने।
हँ तहन ठिक छी।
हु, कियो अपन सुन -सुन का मोन खुश।
हँ, किओ जाइ छ, तऽ हमर कि जइय।
हँ, केओ सुन, अपन सबके सुन-सुन कऽ केओ सोचैत रहत, के छै ई सब।
अच्छा, ई जे मतलब, रील जेना एखन लिख, लिखल सब आबै छलै जे, अअअ ओतऽ नहि -नहि, ओतऽ हम नहि गेल छली।
हँ- हँ, ई सब कियो बात केने छै, एक दोसरसँ।
हम अहाँके खेत से बैगन किया रहब।
ह। ह, याह स, ई स। हँ, इएह सबके केओ -केओ बात केने छै।
ज।
तऽ आओर बता, दोस्ती फेर तखन ह बता दोस्ती मे तखन, आओर केकर नीक लागेयो, और किछो बता, जे तोरा जेनुइन लागैतओ, जे दोस्ती सब सही- सही में दोस्त। रे एपक्यु नाटक करैत रोहै दोस्तिके,
मतलब?
केओ एहन हेतौ ने, जे तोरा लागैत हेतौ, इ सिर्फ नाटके करै छले दोस्ती के, बस भ गेले। इ खतम, दोस्तियो ओकर खतम भऽ गेलै।
ह, हमरा लेल,
हँ।
हमरा लेल, एहन लोक से दोस्ती छलै नहि जे आयुष सब छलै तऽ, ओकरा सब हमर दोस्ती नहि छलै, ह बात होइ छलै ई सब ठीक छै, बट दोस्ती सब रहलै ने। पता नहि, एहन नै हमरा नहि लागै कियो छलै।
अच्छा चल, एहन केओ नहि छलो, तखन तऽ नीके छ,
कियाकि, एखन तक जे हमर टेन्थमे दोस्त छलै, ओसँ लगभग स दोस्ती अभी तक छै हमर।
हँ से तऽ छै, जेकरा स कनेकशन तोहर छलौ, तू मेन छली ने, तोराासँ सभके रहै छलौ।
हँ, हमरा से इह छलै। एलेवेन्थ -ट्वेल्थमे हमर एकोगो दोस्त नहि छै। इलेवेन्थ ट्वेल्थ हम, अभी तक हमर, अभी एक घम तक इलेनवन -ट्वेल्थ कोचिंग मे जे छलै, एको गो दोस्त अभी तक नहि छै हमर।
ओ सबमे नकली छलौ तखन, हमरा एलेवेन् ट्वेल्थ में एगो दोस्त भेटलो, आम्या। से नीक छलै, ओ एखन तक छौ हमर दोस्त।
अर तू स होस्टलेमे रहि रहल छिही न आभी।
अखन, ई कॉलेज के होस्टल ने।
हाँ,
हँ, ओते रहै
अ आरो दु।
ओ दुनू ओ दुनू तऽ रहैय छैय बाहर होस्टल ओ एखन। त हमरा ओ दुनू भेटले से बहुत नीक दोष्त छ जतऽ पहिनेे रहैय छेलियै ओतै रहैय छैय। हमरा होॉस्टल भेट गेला ओकरा सब के नइ भेटलैय।
त एना केना भेट गेलौ तोड़ा केना पैरवी लैग गेलौ।
हमरा कनी छलैय जान पहचान बुझैय नैइ छीय हमरा। फ एतोौ फ्रंटलाइन सब। छैय।
वैह वैह थू उएह काज करब इएह काज करबै छौ बाबू।
नहि रे भक दीदी के कहलियै न तऽ ओकर किछ छलैय जान पहचान तऽ ओ। करबा देलकै ओर ओना नम्बरो से कनि होइ छैय हमर नम्बर जादा रहे ओकरा सब सऽ टुवेल्थ मे
हूं पढैय वला बच्चा सब।
तऽ ओहो स होइ छैय लेकिन ई छैय न कि जे। जेनरल के कमे सीट रहैय छैय लेकिन उएह जेनरल हमरा सेलेक्ट। कऽ लेलके किया कि ओ जान पहचान के छलैय तैं ओ दीदी के। ओ दीदीये चैल गेलैय पटना छोइर क।
हेलो हस्टल भेट गेलौउ न भ गेलैय बात खत्म।
हां। बुझीही महीना मे पचीसे सौ तीन टाइम दैय छैय बढ़ियां दैय छैय। पचीसे सौ रुपया लागैय छैय।
तऽ टाइम फिक्स छैय न बजे छ बजे से पहिले एबाक छैय ई सब।
हं खाली ई छैय छ बजे से पहिले आबैय के छैय तऽ जेना अगर कहियौ।
भए गेल तऽ आठ बजि गेल तऽ।
नहि इतऽ ओ रीजन अगर कोनो वैलिड रीजन छैय जेना हमरा कोनो एग्जाम छैय किछ छैय। तऽ हम रहि सकैय छियै तऽ हमर लेट हेतैय तऽ हमरा बता कऽ लिख कऽ एप्लीकेशन चलि जाइके छैय। ओना नइ कि आब हमरा कनि घूमय के य तऽ अगर एहन बात छैय जे। कनि घूमय के या किछ। तऽ तखन मतलब लोकल गार्जियन के नाम पर लिख कऽ जाउ अपन लोकल गार्जियन। चैल जाउ राइत मे या किओ जान पहचान के या ओकरा ओतऽ चैल जाउ।
तऽ तू तू निकलैय छिही कहीयो कहीयो त कतऽ रूपाली के ओतऽ चैल जाइ छिही
रूपालियो के ओतय चलि जाइ छियै नहि तऽ फेर हमर एतऽ एगो चच्चा रहैय छैय न ओकरा ओतय चलि जाइ छियै
कतऽ।
एगो चच्चा रहेय छैय ओकरा ओतऽ चैल जाय
आर्या कतऽ छैय अभि।
आर्या तऽ घरे पड़ छौउ। हेलो हँ हँ हँ हँ तेरह तारीख कऽ आबैय छियौ
आ कते दिन लै आबैय छी।
नई रहबैय पच्चीस के जेबैय फेर वापिस।
हँ किछ काज छौउ की एनाही आबैय छीही।
एनाही आबैय छियै बहुते दिन भ वो गेल छैय एतऽ
हँ तऽ पाँच सात दिन बादे अयहेन जे उनतीस तक हम एतू रहबौ रुइक जेयहै एते।
अरे नइ एते लेकिन वापस हमरा आबो पड़ते जल्दी किय कि हमर बैच नयका शुरू होय वला।
ठीक छैय जाउ तहन पार्टी लेैत रहब बुइर गेल अहां के पार्टी भुल जाउ।
कनि तीन- चार दिन पहिले रोपियैह।
अंय तीन -चार दिन पहिले दऽ दीहे।
प्लीज।
नै - नै औ सब नइ होइ छै।
केहन तू छीही। हर बेर हमरे तूके पत्ता काटै छी, ठीक छै।
बाबू पिछले बेर अहाँके मूवी देखेने छलहु, आइसक्रीम खुयने छलँ याद रखू।
हँ तऽ हमरो हमरा वएह कऽ दिहे इहो बेर। हँ एहि बेर अपना सब चल, एहि बेर अप फेर अपना सब काॅकटेल टू देखऽ चल।
ओनऽ कथि देखै लऽ।
काॅकटेल टु।
ई की छियै, मूवी छियै?
हूं तू नहि देखलियै हऽ एलै हऽ न तऽ।
हमरा एगो छोड़ी, हमरा एगो छोड़ी अथी केलयो हँ। अप्रोच के को मूवी देखल जाइ दरभंगे के।
के।
इ एगो अनुकूल छलै, जेकरा बेटा- बेटा हम कहै छलियै ओकर बहिन।
तऽ ओ कोन कहन मूवी।
ी दगो छल जेचले वला छल एगो
अपना दुनू चलऽ, या फेर तू अपन दोस्तो सबके लऽ लिहैं।
तऽ दोस्ती में सबके।
तऽ हमर दोस्त सब अगर जेतै,। तऽ चलि एतै, आर कि ओसभ अपन देतै पैसा।
ठीक छै, ठीक छै तहर बाबू
ठीक तऽ हम ह तो अकेले दऽ देबही तऽ चलते, ओतो ककरा- ककरा देबही।
एतऽ तहन हम ने देबै ककरो, छैितलिया केख भए छै तऽलिया कहबे नहि ह तऽ गोतिया सब के फेर पार्टी दई लेल जेबै। मनमोहन मनमोहन स हँ मनमोहन के हँ मनमहन के तऽ ओना हूं कतहु, बिरियानियो खुआ देबै तऽ भऽ गेलै।
तऽ तू एबही कहिया एतऽ।
हम एबौ आब जुलाई के बादे, ह जुलाई के बादे एबै। तहन कोन मुवी, तहन अगस्त में हम लगे ओहि
ऐ बीच मे नै आइब सकै छीही, फेर चलि जयहें।
अच्छा -अच्छा ठीक छै, तऽ जखन एबही उएह टाईम पर देखल जेतई।
हँ ओठ देख बहुत भ भ छै
बिसैरे जाइ छी हमरा, चुप।
नै बाबू एना केना बिसैर जेबहो।
हूं -हँ हर बेर बिसैर जाइ छी, चुप रहु।
नै हम दैऽ देबौ, पिछले बेर हमही खुद याद से लऽ गेल रहीयो मूभी लऽ।
ठीक राखे छियै तऽ आइ के हमर सबके टॉपिक आब खतम भेलै।
ठीक छै ठीक।
ठीक छै राखै छी।